हेलो बाजु आब खूब खुश रहो आनन्द रहू खूब खुश रहु सोहाग बति रहु पुत्र बति रहु आनन्द रहुँ ठीक छी हँ न एखन नहि भैलय हन अखन बाबूजी छथिन करैत
अच्छा बाबूजीके दऽ देलियअनि बाबूजी करै छथिन आब
हँ बाबूजी करै छथि केहन मौसम है ओम्हरका
मौसम ठीक ह बहिने एम्हरिका साँझमे तऽ ठीके भेलए ठीक केलक हय और ई कहू बहिन गाँव घर में केहन मौसम य
गाँंव घर के बड खराब मौसम य बड गर्मी ये
तऽ बहिने ई आइये काल्हि अहाँके गाँवमे धान सभके खेती त इएह महिना मे होइ छै न बहिन
हँ लेकिन होइ त छै लेकिन बारिश कहाँ होइय धानसभ तऽ अहाँके हँ पानि दुआरे टटाइ या धानक बीया सब पानि हयत तहन न
आ अगर ई दू दिन तीन दिन पानि बारिश बढ़िया से बरखा भ जाय गाँव घर में त धान रोपनी चालू भाए जायत
हँ रोपनी चालू त एना रोपनी अइ लोक सँ चालू कयने छै जेना डमकल पटा पटा क रोपे छैथि दमकल चला लै छै तपट
बहिन अखन जे धान रोपा जेते त भये जेते किया त कहियो बीच में बरखा भ गेलै बारिश या लोक डमकले तमकल सर अपन क लेलक त ई भइए जाइ छै किया तऽ अखाड़ तऽ चहैढ़ गेल
अखार त चहिर गेल
हँ तै न तहन त भैय धानी खेत धान के खेती पर ध्यान देबय पड़तनि सभगोटा के
हँ देबहे पड़ै छनि कि अहाँके एखन देबहे पड़ै छै बड लेकिन चंडाल सन के रौद उगय छै
बहिन कुमाईर रहिये तऽ अपना सबके याद ये जे पना सभके बाबूजी जे खेत परसँ अबै छलखिन है तमसाएल जहन धान रोपनी क क दूटा चाएटा जन के ल क ऽ जाइत छलखिन हें आर ओहिपऽ खेतीमे करै छलखिन हेँ आ अपना सबके कहि क जाय छलखिन हे जे पन पीयाई लऽ क जन के आबलए आं बहिन ओ ओ बात सब याद याई
बहुत याद अबै या बहुत जे एक बहिनी लोट टा लऽ क तैयार होइ छलहुं एक बहनी धोती लऽ क तैयार होइ छलहुँ जे बाबुजी येता त तमसेएता नै
हँ ओ त बाबूजी के बात त फेर करै छी पहिले त खेतके करियौ न जोहन याद यौ जहन अहाँ जौन के जलखै सब बनबै छलिय ओ मोटका मोटका रोटी आ ओयपरसँ हरिअरका मिर्चाइ हरियर का मिरचाइ नून तेल नून तेल भेल तऽ नून तेल आइसँ दस बारह साल पहिलेके बात य दीदी ईसभ बहिन ब आइसँ दस बारह साल पहिले के बात ई आर ओहिके बाद धीरे धीरे जोन सब तम सए लागै छै जे ई अखरा नून हमसभ नहि खायब मिरचाइ नहि खायब हमरासभके तरकारी बना कऽ दिअ तऽ माँ अहाँके कहथिन जे बौआके सब्जी बना दिहए तरकारी बना दिहै तऽ अहाँके याद यैजे कदीमा अहाँ भुजिया अहाँ बनबियै
कदीमा भुजिया बना दियै खेरहीके चट चटनी बना दिये कते स्वादिष्ट आबे आ तीसी के चटनी हुए
हँ आ बहिन ओ मोटका मोटका रोटी एक जोन पर दू दू टा क मोटका रोटी दियै आ ओ कदीमाके भुजिया कहियौ कहियौ खेरहीके चटनी कहियौ अल्लुए परोड़ तेना कऽ जे दिय अहाँ बान्हि कऽ अहाँ बान्हि क हमरा पोटरी दी आ हम बाध जाइ लऽ क ओ जलखै देब वला
माथा पर उठा कऽ एक हाथ मे डोल रहै आ एक हाथ मे मु कटी रहय
मोटरी रहै आ अपन जाइ किया तऽ ओहि जमानामे तऽ भाय बुझियै जे भाय हमरा अपना माँ आर बाबूजीके सुख देबऽके यइ तऽ ओ किछु देखियै जे हमरा लए के सोचैए कि आ अहाँ अगना सभटा काज रखिय अहाँ अपन हम बाध बोन देखियै तऽ अहाँ अपन घर अङ्गनाके सभटा काज करियै
की करबै हँ किओ भौजी सब नहि ने छलखिन हेँ किओ भौजी सभ नहि रहै छलखिन हेँ तऽ के करबै हमही अहाँ करबै नऽ माँके करऽ देबै से नीक लागत बूढ़के
नहि नहि अपनेसँ माँ के एकोटा काज करियो नऽ दियै नऽ
हँ तै नऽ माँ कहथिन बेटीमे रानी आ बुढ़ारी भरै पानी
हँ से हमेशा कहै नऽ कहथिन नऽ अपन माँ
अहाँके जे अहाँके जे डाँटै डाँटे तऽ अहाँ चलि जइये काकी लगमे
हँ हँ हँ बहिन हमरा याद यऽ सेऽ तऽ कफियो बड्ड मानथिन नऽ
हँ है य आबऽ दियौ बात नहि कहियौ आबऽ दियौ हमरा लगमे
सबसँ बड़का जे अहाँ जे खेत जहन हमरा भेजी आ हम पन पियाई ल कऽ जे जन सब जे जइयै तऽ प ओ बाबूजी की कहथिन बौआ ओतऽ कर्मी के साग खूब होइ छै ओ कर्मी नहि होइ यऽ खेत सभमे कोन साग कहै छियै ओकरा कर्मीए साग कहै छियै नऽ
हँ कर्मीए साग भूजल बड्ड नीक खटगर जकाँ लगितै
बहिन ओ हमरा खाइमे तऽ नहि नीक लगैए किया तऽ कर्मी साग आग अहाँके लस लस ज्यादा करै य जे आ जेकि केओ गोटा घर डेरा करै छथिऽ ओहिमे ओ साग सबसे जादा उत्तम मानल जाय छै मतलब सबस शुद्ध साग साग साग ओ रखले जाइत छै घर डेरा मे
हँ
तऽ बाबूजी कहथिन जे तू चलह खेत पर तू ओ साग तोड़ि लिहऽ तऽ बहिन हमरा ओ सागके जे तोड़िये ने से पुट पुट पुट ओकर आवाज बड्ड नीक लागे त बहिन ओ ओ साग हम तोड़ी आ तोड़ी तऽ हम बहुते बहुते तोड़ि कऽ अनी तऽ माँ कहै जे माँ कहथिन जे बढ़िआँ छै ई साग गुण करैत छै तऽ भाय हमहूँ जो जोस मे जाय हमरा साग खे मे नीक नहि लागे ओ वला किया तऽ लस लस करै
हँ नहि ओ साग ओ साग नहि नीक होइ छै हमरा नहि नीक लगैए हमरो
बहिन लेकिन ओ जे तोड़ै छै न से जे फुट फुट करै छै न बहिन ओ हमरा बड्ड पसन्द आबेय
ढ़िल नै मारे पट पट
हँ तऽ ओकर आवाज सुनू नऽ तऽ ओकर आवाज तऽ बड़ सुन्दर ओ पुट पुट करै बहिन आब दू दिन गेलहु तीन दिन गेलहु एक दिन जे गेलहु बहिन तोड़ऽ लेऽ तऽ ओ हमरा पेर के जे छावा होइ यऽ बहिन ओहिमे हमरा धऽ लेलक जोंक
होवा लियऽ
आब ओ जोंक जे धऽ लेलक तऽ ओतऽ हमरा कड़िये हमरा हुए जे पाइनमे हम ठार छी हमरा किछु भऽ रहल ये तऽ पाइने मे ठाढ़ ओतऽ हमरा कुरिया कुरियाल तऽ हम पैर अलैग कऽ देखलहुँ रे बाप हम देखलहुँ हमरा मे तऽ जोक चिपकल जोक जोक चुपकलियै ओ साग हम लेलहुँ पानिएमे फेकलहुँ आ हम कुदेक कऽ ओ पानि मे सँ कुदेक हम कहे छी आड़ि पर चलि गेलहुँ जे आड़ि नहि होइया पैन से ऊपर जा पर अहाँके पैन नहि जा सकैया
हँ हँ धूर सब
हँ धूर पर चलि गेलहुँ हम खेत के आड़ि पर आ खेत के आड़ि पर जे गेलहुँ हम तऽ हम जोर जोर कनऽगलहुँ जोर जोरसँ डिरिया लगलहुँ पप्पा कहलै पप्पा कहलखिन बाबूजी कहलखिन की भेल की भेल तब कहलिए बाबूजी बाबूजी देखू न कोन कीड़ा हमरा म सेट गेल बाबूजी एला हाथ स ओकरा फेकला ओ आपस ओएह पानि मे फेक देलखिन फेरसँ ताहि के बाद से जे बहिन हम कान पकड़लहुँ ओहि साग तोड़ना लय
आ
से ताहि के बाद हम दोबारा ओहि खेत में प्यार कोनो खेत मे पानि वाला खेत में पैर रखबे नहि केलहुॅं
डर भऽ जाइ छै न
डर भऽ जाइ छै बहिन एहन एहन खिस्सा की की कहू
पहिलका जुगे तेहने छलैया
तऽ वएह चीज आइ हम बैसल छलहुँं तऽ हमरा याद आयल जे हमर दुनू बहिन के जे कुमारि रही हम दुनू बहिनी तऽ की एक बहिनी घर सम्हारी तऽ एक बहिनी बाध बन सम्हारी आ ऊपरसँ जहन दुनू बहिनी घर मे रही तऽ याद य अहाँके बाबूजी अबै छलखिन खेत पर से कारी सियाह भेल कियाकि भाय रौद मे धान रोपथिन तऽ ओ तऽ कारी हेबे करथिन ओहिके बाद एक एक बहिनी धोती लऽ कऽ तैयार तऽ एक बहिनी लोटा लऽ कऽ तैयार याद य बहीन
बहुत याद अ बहुत याद अ हुनकर देखैत छियनि तखनो तक याद अबैया हुनकर कहानी
आ ओ तमसा कऽ दुनिया के आब हल्ला करथिन खूब हल्ला
आ खा आ खाना खााय छलखिन गरमे बस ठंडा एक रहती ने
तऽ इजात हम हुनका कल पर नहाय वालला कल चलबा जाय छलियनि हे ताबे अहाँ गरम गरम भात बना दै छलियै हेँ
भात तरकारी बना दै छलियनि हेँ आ ओ जे कनि भात भठा अदौड़ी मे कनि खटगर पड़ि जाइ छलनि तऽ ज आमिल चलि गेल तऽ अहाँ दुर्दशा बात सुनू आ जँ अहाँ मिल नहि गेल माँ कहै छलखिन आमिल नहि दैयऔ नहि तऽ बाबूजी कहता बड खट्टा भऽ गेल आ एना जे आमिल भेट गेलहनि तऽ बड खट्टा लागि गेल आ नहि भेटलनि तऽ बड्ड नीक लगलनि से सब छलाय जुग
ओ जुग छललाै बहिन जे कहियौ ओहि जुगके तऽ बाते जुदा य ओहन जुग कहाँ यए बहिन आब तऽ सब चीज स्टेंड्ररी आब सब चीज देखावटी
ह आब केओ बर्दाश्तो करत बहिन आब केओ बर्दाश्तो नहि कऽ सकैया
आ मोन करैत छै बहिन फेरसँ उएह बचपन आबि जयता अपन सभके आ उएह बचपनमे अपनेसँ फेरसँ जीवितहुँ
हँ
नहि बहिन
हॅं, बीत जाय छै तऽ ओ सब गुण रहि जाय छै
हर चिन्ता सबसँ अपने सब दूर अपना सबके कोनो भय ने कोनो चिन्ता नहि! नहि, नहिरा के अहुराज बाते किछो होइ छै, नैहरा होइ छै अहूराज!
अजु अजुराज छै, हँ
छै ना बहिन ओ
आ तकर बाद जे जाइ छलहुँहें, तकर बाद जे जाइ छलहु हें तऽ पप्पा यौ डोका भेटतै? तऽ चलऽ ने देखिह
हँ
तऽ डोको बीछि लैत छलौं हेँ
टा बिछनाइ ओ माथामे पन्नी लगेनाइ ऐं कते नीक समय छलै बहिन ओ!
आब ओहो डोका अहाँके लापता भऽ गेल
अच्छा तऽ गाँवमे आब अहूँ सबके नहि भेटैया डोका?
नहि कतहु दूर जाय पड़त मधुबनी जाउ, मधुबनीसँ आनू
आ ओहि डोका के बीछि कऽ आनू फेर अपनेहेसॅं फोड़ू, ओकर जे ओ कच-कचवला चीज होइ छै तकरा साइड करू, पेनीके साइड करू माउसके अलगसॅं राखू आक आ ता सब जमानामे बत डोकाके अहाँके काजो बहुत डोका करै छलियया ने!
हॅं, तॅं
जे जे औरत माँ बनयवला छलखिन हेँ, पेटसँ छलखिनहेँ हुनका लोक डोका खुअबैत छलै कि जे डोका खाउ बच्चाके आँखि एहने-एहने हैत
आँखि एहने-एहने, हँ
याद य और ओहिके बाद हइ डो
ई सब बहुत याद हए
हइ, डोका खो, डोका खेबै तऽ आँखिके रोशनी एतौ बहिन ई सब समय कतय गेलै बहिन आब?
सभटा चलि गेल समय आब कतहु ओ समयसँ आब भेटबो नहि करैए ओ चीज सभ। जे बच्चाके लोक ओकर पानि पीबै लए दै छलैया डोका के घुँघारी के, जे बच्चाके लीवर सब कमजोर नहि होय लेकिन आइ बच्चा सब पीतै? नहि पीतै, देखे कऽ मोन कहत जेब हम नहि पियब
आ सभसँ बड़का बात तऽ बहिन ई छै ने, पहिले की छलै जे औरत माँ बनय वला छलखिनहेँ, जे पेटसँ छलखिनहेँ हुनके ओ चीज सभ आहार खुआ दैत छलै जे बच्चा स्वस्थ भऽ कऽ अबैत छलैय ने! हँ, आ जे माँ बनऽवला रहैत छलखिन ने तकरा नहि देखै छलियै कहै छलिय हइ! आओ साग पात ज्यादा खुअबियौन, बच्चाके केश खूब हेतै।
हँ
ऐं बहिन आ आबक बच्चा सबके, आ आबक समयमे देखियौ आब माँ बनवला छथिनहे औरत सभ तऽ कहै छै हे नारियल खुएबियौन कच्चा जे बच्चा नारियल जेना गोर हेथिन!
आ नारियलके पैन दियौन नारियल खुअबियौं एकटा केशव जे कहै छै एकटा आ एकटा ओहो कहै छै ये केशव खुआबियौ केशव केशव केसर हँ हमसभ एते बुझै छियै पहिलका जुगवाला अ भाषा
अरे भहि ने हम तऽ खुद देखलहुं हें अपना समय मे जे लोक कहै छै हे नारियल खुअबियौ ने नारियल जेना गोर बच्चा हेता नारियल अन्दर सऽ खूब उज्जर रहैया ने
खूब बुझया